हेलो हँ की हाल समाचार बड बढ़िआं अपन हँ अपन कहियौ ठीक ठाक रहलै काईल
हँ काल सब ठीक ठाक रहलै ओ करत त म ग गेलल रह ह। बड़ बढ़िआ सतार रहली हो त।
बर हँ हँ हँ हँ।
ह बरुआ कालल खूब बढ़िियां जे उम्मीद नहि छल
हँ
त हिसाबे कियकि बड़ुआ गरबाठम मे छै तऽ लोकके उम्मीद नहि छलै कि ओ कते काल तक ओ बैसता मरबा पर लेकिन मुदा एक नम्बर लहलत बरुआ
रहलथि ने कारण एहि लऽ कऽ हमरो सा छले जे चिन्ता जे बरुआ केना झेलथिन ई समयके एक तऽ रौद प्रचं्ड आ दोसर तहिमे तहिमे हवन सब जे होइत रहै छै तकर आगि
आर धुआँ
धुआँ ना बर्दाश्त केनाइ कनि कठिन भऽ जाइत रहैत छै
क ब जा छै
तहन तऽ बरुआके धन्यवाद तऽवाद चाही जे कम से कम ओ चीज के सम्हार कऽ रखलथि आ केलथि हँ
भेल हँ
कहैके मनेे से भेल
हँ हँ से बहुत अच्छाच्छा बहुत साफी बहुत कनि हुनका मइए मइए गड़बड़ा भेलेल
आ हँ की भऽ गेलनि
कियाकि ई अ खूब पसाहिन तसाहिन भेल छै छललन कहई छै छै विवाह के बाद तऽ बेटे के उपनयन मे पसाहिन होइ छै। दुबारा आ गर्मी। प्रचण्ड। हँ तहि मजा न य। कनी की कहे छै जे आइ काल्हि जे ओ टेंट तेंट लगि जाय छै सममियाना तमियाना ओहि चमियानाके पूरा तऽ ओ चारू तरफ से अथी भऽ जाय छै घेरा जाय छै। हा कोनो कोनो कोनो गर हवा के नहि। आ कतबो बड़का बड़का पंखा सभ लागल रहैय ओ वला। टेंट वालला ओ घुटन भऽ जाइ छै ततेक घुटन भए गेल जे। चकर खााक खे।
आ ह हँ रौदो लागि गेल ह त त। तकर बाद एक तऽ भुखले पियासले से हेतै। क जाब त अभीख नहि रहथिन। ततऽ एतऽ त किछु ग्रहण नहि कऽ सकैत छथि।
ह सएह सुत भऽ जाइत छै ने हमरोसभके सएह छलए। लेकिन जे भीख देिवाली सब छथि कियकि भीख। दिवाली जतेक अ जे लोकनि छली तिनका लेल व्यवस्था छलनि मखानक खीर।
आ हाँ।
मखान क पायस मखान क पायस। आओर अथी की कही छै ओ केरा तेरा सेब अ। फल फलहारी प सब जते खा। कथी खइ जा जा ।
बरुआ के मै तऽ उपवास मे हेतै। जाबत तक भीख नहि। न्ब त काल तक ओहो जल ग्रहण नहि कऽ सकै छथिन ह।
सर्दी।
त एक पर प्रचं्ड गरमी। प्रत्येक रौद छल पाय भुकले। पसले से रहलहु हराारत बेसी भऽ गेलै।
दुनिया के भरल। हा भी है घाट मे। जे कआाकि मौसमो एहन भऽ गेले हे जे। लगै छल एम्हर समे घुठैा उम्हर समे घुठैया लेकिन से नहि भऽ केऽ। ओ सम्भहार देल एक डेढ़ बजे राति मे जे की कहू जे पानि बिहाड़ि झाट आयल जे पूछू नहि त
से बड भयानक छलए भयानक छलए हम मुँहत मजागलै। छलहु जते तड़का तड़कै छलै ई सब जे की कहू।
आाम के भारि देलक दुनिया के
हँ
घर धमेमे बिछै छलहु
आरे कियक जे कोलका गर्मियो छलै कनि ठीक लेकिन चलू भगवान कनि समय ठीक केलखिन ओ अलग गप छै
ठीक कलकतििया कलकतििया आ खूब खसल छल अङंगने मे ते शाम गाछ ओ कह बारह चार तक चड़ फाड़ केऽ देलियै
नहि नहि ई तऽ बड नीक काज आब तऽ ओनाहियोम ह आब तऽ ओनहियो नामक के झखड़े के समय आबि गेले हे
आबि गेलै त कलकियामे तऽ आबे कोसा भेलै
हँ कलकतिया तो तऽ अहाँ के उतरबा पहर के छियै
हँ ओसभ जे आब कोसा भेलै हे ओहिमे तऽ ओ आम खसल छलए तकरा फाड़ि कऽ देलियै हे डोल सभमे नून हरीद दऽ कऽ
ह्म तऽ पहिलुका जेना एहि बेेर अचार बनल कि नहि कि मिलााजुला कऽ ठीके ठाक रहल अचार एहिबेर
अचार एहि बेेर देलियै हे किछु तऽ अथी देलियै ह कि अथी कोन अचारके एकटा घसआ जे होइ छै कुच्चा कुच्चा ची क कचा भेले है किछ कुटबी भेले हैँ
अच्छा केच फड़ा बला तैन चलू बनि गेलै की याद तऽ मन लागल रहै छै की अचार केना हयत अमठ केना हयत खैर आब तोह ने हसाबसँ तऽ ओ आमो नहि रहि गेले हेन जे पहिलुका जेना हम बनाबी। आमक अचार बहुत
आब त धियो पुतो आम कम खाय छैय पहिले ते डोल मे ल ल के जे अबय छैय पाहुन परक ड डोल में ल के बैसू मुट्ठी काटि के देैत रहियौन ओ सब एक सैय डेढ़ सैय आम खाइत रहधिन्ह आब तऽ ने ओ देवी ने आब ओ कराह
हँ सेहे गप
हँ
आ ओ तऽ नहि रहललै तारो आ गाछो नहि रहलै ओहे
यारो सबी रहल ह ने
खेनिहारो कहाँ रहला एकटा दू टा खा लेतै तऽ कहै छथिन्ह जे आब पेट फुलैये गैस बनि गेल हन आमके
उटिया अम्मट जे होयये
हँ जारनि खूब ऐेछे हमरा सबके आ गैसो एखन अभाव छैय हँ हम तऽ कहलियै वौआसिन के कहलियै। जारनि पजार अंगना मे। चुलहा आ ओही पर बड़का लोहिया चढ़ा देलियै हेँ लेबा लगा के
ओऽ
होइत रहल छी दोसरो काज करी से ओहो भऽ रहल ऐह
नहि नहि ठीके छैय की अखन तऽ चारि दिन तक बुच्ची बबा के करतेबिते रहत उ
चारि दिन तक करतरते अंगना मे रहब तऽ अपन की करी हँ तऽ अपन ई सब जे काज छैय छुटा काज सब से अखन सम्हारि लै छी
नहि नहि ठीके छैय कि बड्ड जरूरी काज छैय तहिमे बरूआ पर ध्यान देनाय बरूआ के माय पर ध्यान देनाय हुनकर नित्य क्रिया जे हेतनि से बदलाव हेतै ने एक तऽ धिया पुता के के उमर के छैथ तऽ हनका बहुत चीज बुझाब पड़त कनि ब्यस घर रहहिता तऽ ठीक अपनो सब बुझि जेतै
आइ भोरे भोर आइ भोरे भोर बरुआ समझ्या बंधन केले हँ ह ख बढ़िआँ संध्यावंधन केलैथ हँ
मोन लगतनि अखैन मोन खूब लगतनि।
पुं फेर बरुआ के जलखै करायल गेल तऽ जलखै मे तऽ वैह भीख मे जे बरुआ के भेटै छैन्ह
हँ हँ बरुआ के कहलियै न जे किछ लेबाक रहत इशारा मे कहि देबै बजबे टा नहि जाब तऽ चेरमा दिन गुरु नहि पु साथ आबे तऽ किनको से बजबाक के नहि अछि
नहि बँ ह बक बेचारा
आ परसो नहि लेल जाइ छै सेहो पहुँच देबै
हँ परसन त हो ने
प्रं सेहो नहि जे खेबाक अछि से खबे लिअ आ सङ्गे ई चीज के ध्यान कमे रखै लेल जे नवेद दऽ क खायइत तखन ने कम से कम चारि दिन तऽ जरूर करैत
हँ चारि दिन तऽ की कहै छै एखन न बेेद देल दऽ कऽ खा रहल छथि नैवेद्य दय के मन्त्र पढ़ैत छथि फेर उठैत छथि तऽ आचमन करैत छथि तर मन्त्र होइ छनि
ह हालाँकि गुरु गुरुजी उनक रहथिन ओतऽ नैवेद केना देते ड़ बेर मंत्र पढ़ल जेतै ह से पपर गुजी ठ
हँ फगजी रहै छै
हमरो सबके भेल छलए हमहहुँ सबकेनेहुँ हम तऽ स खेलाके बादो एक बरख तक तकरा बाद आब लल सम्भव छै होइत रहै छै कि एकटा रमन चमन छियै आठ
ह अपने को ीमे भेल खा
हम भेल छलए दू हजार नओमे भेल छलए हमरा छोट छोट भायसँ नहि हुनकर दिनक हमर दिन भेल छलए हुनकर गर्व आठम छलनि हमर चौदहम अ की कहे छै चढ़ के पन्द्रह स शुरू होइ गेलला छलै
ओ एकटा समस्या भऽ जाइत छै जहन बरुआ पैघ भऽ जाइत छै तखन हुनका दिने ने होइत रहैत छनि
हँ उएह छल जे हमरा दिन होइत छले तऽ हुनके होइत छलनि हुनका होइत छलनि हमरा नहि होइ छलै तहन दू हजार नओ मे जााकऽ हुनकर गर्व आठम से हिसाब से दन भेलन त तऽ हमरा शुरू हम रहहि एली तऽ पूजाठ सब करे छलहुँंऽ हमरा किछु किछु बुझल छल हमरा ओते समस्या नहि भेल आ हमरा देखा देखे मे छोट भाय केलथि तऽ हुनको ओतेक समस्या नहि भेलनि एक बरक तक रखलो ह हम ओहि चीज के एक दू बरख तक अ ओकरा निरंतर करैत रहलहुँ तकरा बाद धीरे धीरे किछु किछु कम कऽ देलियै
सछा भऽ जाइ छै बहुत तरह
आब पहिलुका समय
आ समर ज ने एत व्यस्तता छनि जे जीवनमे आब ततेक बेसी व्यस्त व्यस्तता आबि गेलनि
हँ
आब ओ वला बात नहि छै आब जन हरबा गेल धान धान आबि रहल अछि अङगना मे खूब गृहस्थे रहै छलथि भरि दिन लागल रहै छलथि खेत खलहान मे हँ आब तऽ नौकरी चाकरी वालला व्यवस्था भऽ गेलै एप इल त अन्न पान अन्न पान दाल देलहन होइ छलै तऽपर जिंन्दगी चलै छलै ओहिसँ उएह इनकमके साधन छलै आब तऽ से नहि
आ पहिने इहो छलै ने जे अहाँके समय के पर्याप्त समय रहैत छलनि एतेक आधुनिकता व्यवस्था नहि छलै सभ एक दोसर सङ्गे मिल जुलि कऽ रहैत छलथि ओते छ पाँच वला व्यवस्था नहि रहै छलै आबक की छै जे आपलोग के दैनिक जीवन मे व्यस्तता कनि बेसी ी भऽ गेल छै
बेसी बेसी हो गेल परिवर्तन हँ परिवर्तन हँ
पहिने तऽ सब एकजुट रहै छलखिन तऽ ओहि हिसाबसँ ओ काज परम्परा आाम आब गेलै लेकिनब धीर धीरे तऽ समाप्त ह त समयके जखन अभाव बऽजैत रहै छै हँ आ देखियौ ने पहिनुका जे उपनयन छलै पहिने जे उपलैन छलनिए हमर पिताजी सबके ककाजी सबके जे भेल छलनि ओ एक बरख तक चलै छै
हँ
आ ए बरा चै छल ओ ब हुनका ल एक बर रहथिन टहल टो हन क कह जेता
बरुआ एक दिन कलैथ सेह बहुत।
बड्ड भागवन्त भऽ गेलैथ कऽ लेलैथ आब। चारि दिन गेले हें एक बरखसँ घटि गेल धीरे धीरे इहो कम भऽ जेतई आब धीरे धीरे सुनबै हँ
आब सुनबै अहाॅं कि किछु दिनक बाद जे बाबा धाममे गेलैथ जनेउ पहिरा के आबि गेलखिन भऽ गेलै उपनयन।
बस बस हम तऽ कहलहुँ सभा गाछीमे जेना बिआाह दान के अथी होइ छलै ने सभा गाछीमे जेना बियाह दानके अथी तेना आब अप तेना उपलयनो के व्यवस्था हेतै शायद बहुत जगह श शुरुओ भऽ गेलई हें।
जे बियाह से पहिले जनउ पहिर लिय
बहुत जगह शुरूओ भऽ गेलइ।
हेलो हँ बियाहसे पहिने एक दिन दू दिन उएह दिन जे छै से जनेउ पहिर लियै ओ बहुजनेउआ भऽ गेल। आब सेहे हं हं हं हं ह ह ह आब उएह हेबे करतै कि जे परम्परा जे समय चलि रहल छै। काईल तऽ हम सब भागवंत छी जे हमसभ ओहि समय के परिवेश वला मे रहल छलहुँ केलहुँ तऽ बुझलियै व्यवस्था आ अबै वाला किछ समय के बाद जों एहन रहलै तहन तऽ इहो उठा भऽ जेते जेना
इहो बाज दे
बुझलियै सैहसभ छै।
हँ
मने कहि क माने ईभेल जे काल्हि खूब सुन्दर रहल रमनचमन करतेबता